अ मुंहिंजो बि हाणे उहो ई थो अचे पियो। बारह ॿ मिंट बट आगो ई न वरी रोजिनोन अची वञे हा ॿारहां ॿ मिंट थो अचे मुंहिंजो बि वरी उह ई टाइम
अरे यार इअं कीअं थो थिए गड़बड़ थी थिए न फोन वेलिड ई न थींदो ईअं त।
उ ई न हिकु सेकेंड ॾेखारे थो पियो कॉलिंग हलणि। में ऐंऊ कंहिंज थो थो डेखारेपयो जी हाणे कॉलिंग हले थी हिन महिल, त जेकूं मथां हा नोटिफिकेशन बरोबर त ॾेखारे अऊ हेॾे त ॾेखारे न' बारहा ॿ मिंट बारहां म हा ग्रीन स्क्रिन ते पहिररो बि त इहे ही थियो हा तैयार जान बूछ क त नसा करनि पईया इअं
अललाए रुक हिकु सेकेंड ॿियो चालू रखो बी बी बी मां हिकु मिंट बि हिकु मिंट बि, केंखे
ह
हा
वाहेगुरु
हलो! हलो!
हलो!
हूं, चौ!
न त ट्रे, न त चार, फोन्यूं कयूं ॾींहं में।
न न यार, इअं वरी कीअं ठहंदो पो, ड्यू, ड्यू, ड्यू थी करे अञा ॿ ट्रे ॾींहं वधी वेंदा असांजा।
त, ठीक आ न, पो छा करे सघंदायूं।
कल्ह त नथ्यो ईंअं?
न भई, फ़ोन वरी नथा थियन न पो असांजा।
या पो थी तो सघे, कंटीन्यू बार बार ता अचन न, हिक ई टाइम। ते, उहो न कयूं, न न इंएं न। हिक टाइम ते जीअं असां, हर समय ट्रे, चार पा कयूं ॿ तूं कर, ॿ मां क्यां, त ईंएं तो थी सघे, जेका अस् इखटा ता कयूं न, उन में वैलिड न थींदो हुजे, में बि हो थी तो सघे।
छा! हे थोड़ेईं न मिटदई। वधीक ख़राब कानेंसी। ॿयो रखे अच हितां खां वञा ती पई, हिक थाली बाक़ी आ छा?
हा
तव्हां चओस, पन्नीं पई थई, हुते पई तव ॾयो खणीस।
कंदासीं, केक कट आफ। कॉल तू कजैं, हिक कॉल मां कंदम, ठीक आ, पो वरी थोड़ो टाइम भी करे पंद्रहां मिंट भी करे, वरी तू कजैं, मां कंदम। वरी थोरो टाइम भी करे, तूं कजै, मां कयां, ईंएं ॾह पंद्रहां मिंट
ॾाढो लंबो हलंदो न यार, ॾींहं जो ॾिसी ती कंटीन्यू पंज करण खां पो बि केॾी देर लॻी वई आ।
त हाणे छा कंदीअं, हाणे जीरो जीरो तो अचे उहो बि ईअं नथो रखजे न असांजे लाइ। इअं करे ॾिसूं हाणे, सुबाणे को ॾींह असां।
पो, जेतरा फ़ोन थ्या हाणे, पो चार चार थे, ट्रे ट्रे जेतरा बि थे पो। कुछ करे न सघदीयं।
हा, सुभुनजे सुभू सवेल नथी उथीं, कि हल भाई ठीक आ सवेल उथ। त, हिक फोन लॻाए रख। मां जीअं स्कूल वञण ताई तूंसा ॻाल्हाईंदी वठां, स्कूल वञा त ॻाल् हा स्कूल साढ़ी अठें बजे वेदंम, त हाली अठें बजे वञी करे तोसां ॻालायां। ईंअं कर।
कोशिश कर न, फोन वोन ना करजैं, मा कदीं मैं, तूं त उथई न जोकी
न मां न कंदम रे भाई। ओए हट। ॻाॾीअ जी चाॿी डिक्की ते, डिक्कीअ जी चाबी ॾे। पाणी हणीस त पहिरों ॻाय उॼाए वञे हां मु केमल, तिखा सोणा हणी करे, सुंडा हणी घुमाए रखे आ पूरो ब्रानपूर नज़ारो
सुठो न बुरान पुर प्रदर्शन थी वञई आ
सुअर। सूअर चक पातोईस इन खे, नंढी बूआ खे। अऊं, हलो। हलो, भाई, हलो। वइ हली। वयो इहो बि कॉल असांयो हलो। दे चाॿी ॾे त गेट खे तालो बि लॻायां अॻोपो?